हेलो
हाँ हेलो कहियो की हाल समाचार छैय। हमरो ठीके छैय, भऽ गेलै खाना हमूँ तऽ ठीके छी, अहाँ ठीक छी नऽ।
हाँ - हाँ हमहुँ ठीक छी, हाँ भऽ गेलै खाना हाँ अँहाके
अच्छा हमरो घोर पर सब ठीक छी नऽ।
हाँ - हाँ सब अहाँ सबके
हमरो सभके सभ ठीक छैय, हाँ बौओ सब सभ ठीक छैय। ओर बौआ सब पढ़ाइ लिखाइ करै छैय, कि नय। कुछो नै बैठल छी की करब एते गर्मी छैय न खाना खेलिय हन साग, भात, अल्लू के चोखा अहाँ की
अच्छा हम खेलहु हैं दाईल, भात, और अल्लू मुरौरी के सब्जी पापड़
अच्छा बनी खाना खेलहुँ है।
हाँ पटुआके साग खेलहुँ हें
हाँ - हाँ पटुऐ के साग खेलहुंहै अपने बने छी।
हँ ओ तऽ बड़ नीक लागैत रहे छैय।
हाँ कुनु नय आयब कहियौ तऽ हम बनायब
हाँ -हाँ ओ पटुआ के साग तऽ अपन बाड़ी के अपन बाड़ी के तऽ, बड़ नीक लागैत रहे छैय।
अपने बारड़ीमे छलैएा
हाँ
हाँ तऽ, बहुत छलै भऽ गेल हुँ
हाँ नीक लगैत रहै छैय, खाइ मे अपन बारीके आर सब ठीक अइ, हाँ अहि कहूँ।
हम की कहूँ एते गर्मी छैय, मोन परेशान भऽ गेल छैय। एतै गरमीसँ
बहुते गर्मी हाँ रोज - - मेघ लागल रहै छै पर पाइन नै होइ छइ।
हॅं नय पाइन होइ छै इम्हरो तऽ छैय। रौउदो बड्ड छै हवा तऽ एक रत्ती ने बहै छै की कहू बड्ड परेशान छी।
हॅं एत्तऽ त आय अइ ठंडा मौसम हवा बहय छै मेघ लागल छय।
नै- नै एत्तऽ नै छै की कहू बड्ड परेशान छी। आ ओइ पर से घर के काम तऽ बुझले ये कत्ते होइ छैय। ई करू उ करू फल्लां चील हूं आ तइमे पप्पा छथिन आएल। हँ ई बनाउ ओ बनाउ ई करू ओ करू बड्ड परेशान सोचलू हन अभी फ्री छी तऽ हम कहलियै एक बेेर अहाँके कॉल कऽ लियऽ। कनी गप - सप भऽ जाइ छै तऽ कनी नीक लगै छै। हँ।
हँ बहुत नीक इम्हर तऽ फुही पड़ऽ लागलै।
अच्छा नीक हे हुअ दियौ बर्षा ठंडा- ठंडा मौसम रहत।
हँ परैये कल हे
सावन मे कतऽ जा रहल छी?
सावन मे जेबै उगना महादेव।
अच्छा हमहूँ सब जेबै। हूं हूं।
अच्छा।
हँ अबै बला छैन।
ह
करू फेर फोन करब तऽ सब कोइ चलब ओतै एके जगह। ओकरा कहलियै हूं कपड़ा - उपड़ा लेलू की नै?
हँ नइ, लेबै आब जेबै तखन एखन तऽ टाइम अइ ने। पन्द्रह दिन हँ लऽ लेबै।
हमहूँ सोचै छियै लेबै सूटे लेबै।
अच्छा सूट हँ सूट हँ सूट पैजामा सलवार ई सब सही रहय छै चूड़ी हरियर, मेहदी
आ हूं हूं मेहदी तऽ अपने होइ छै लगायल अपने लगा लेब।
हँ हॅं हॅं से तऽ अपना जोगरक तऽ अइबते छै ए। केनाहु लगा लेब लाले तऽ होबऽके छै।
हू हू आओर दीदी सब ठीक छै न?
हँ एतऽ सब ठीक
अच्छा। तऽ बौआ सब पढ़ै लिखै है कि नहि?
हँ पढ़ै छै हँ पढ़ै छै। हँ, गेल छै स्कुल। आर सब ठीक अइ एतौ, कतऽ छिय अहाँ?
हँ हम तऽ छत पर छी कपड़ा सब धो क देने छेलियै न तऽ ओही सब एलियै उतारै लै गर्मी सीधा सुइख जाइ छैय तुरन्ते।
हँ- हँ तेहेन रौदा रहैय छैय, बहुत रहैय छैय रौदा। एतऽ त कनी- कनी क झीसी पड़ैया नीक लगय छैय। हमहुँ छ
अच्छा ह- हूं अतऽ त गर्मी छैय मोन परेशान।
नय एत एखन परै
अच्छा कहियौ आओर सब त।
आर सब बढ़ियाँ अइ मौसम ठण्डा अइ।
अच्छा।
हँ।
बारिस
सब बढ़ियाँ।
अच्छा हमहुँ बैठले छियै।
अच्छा।
बड हँसै छी, कुछो मिलल है की? बड हँसै छी, कुछो मिलल यऽ?
नय- नय ठंडा मौसम छैय त नीक लगैय छैय एहि दुआरे। बहुत गर्मी छलै ने बहुत दिनसँ, बहुत दिनसँ बहुत गर्मी। एहि साल एते कहाँ कहियो देखैय छलियै।
हँ इहे त बड़ दिक्कत छैय गर्मीमे।
हूँ आ गाँव घरमे बुझिते छियै मेघ लागत त लाइटे के भ जाइ छैय।
हँ इ बात त छैय।
ह तुरन्ते लाइट काइट दय छय।
हमरो ई बेर क सुते के आदत छैय, पर की करू लाइटे नय छैय, ताहि दुआरे अपन एम्हर से उम्हर घूमय छियै।
हँ-हँ सुतनाइए त दिक्कत भए जाइ छैय।
हँ। नहेनाइ सुननाइ भ गेलै?
हँ-हँ एखन नहाइते छलौ हँ।
अच्छा।
नहा केँ ऐलउ हे, हँ। कपड़ा-तपड़ा पसारलियै कि पाइने आबि गेलैय।
अच्छा।
आ आइ तऽ हमरा सबके मे भोज छैय।
हू तऽ त नीके छैय, तब त खाना नहि बनतै घर मे?
हँ-हँ सएह बात ठीक छैय, अ एकादशा छैय।
अच्छा।
दही बड़-बड़ी इ सबके बहुत वेराइटी छैय यहाँ तकर। त आइ त खाना बनबयमे बहुत टेंशन होइत छैने, भोरसँ सोचैत रहू की बनाउ।
हँ सुबह शाम वएह त छैेय खाना बनेनाइ, खेनाइ, सुतनाइ।
हँ- हँ एहिमे ठीक रहै छैय, लागैत रहैय छैय जेना काजे नै।
हूँ।
हूँ सेतऽ इह छै। पारसो लेबऽ जायमे नीक लगैत रहै छै थारी बाटी लऽ कऽ जाउ।
हँ पारस फेर आइन लिय घरमे खाउ। किये खाय लए नहि जेबै से?
नहि-नहि हमसब पारसे आने छियै।
अच्छा हं हमूँ सब तऽ पारसे अनबय।
अथीसँ जेंस स।
हँ- हँ पप्पा सभ जाइ छथिन खाय लए।
सब- सब गेला।
अच्छा।
आ
लागै छै मतलब खाना रख।
बहुत नीक ह अपन मिथिलाके भोज बहुत नीक ह।
हँ। परसू तऽ माछ भात रहत ने?
हँ हँ हँ मिथिला के तऽ प्रसिद्धि होइ छै माछ ताछ।
नीक लागैत रहै छै से ने कहियौ। खाय छी
हँ हँ हँ खाइ छीय हमसभ हँ।
कंठी लऽ लै छै हमहुँ सब कहलियै माछ आ मौंस खेलौं, फेर ई मूरगा ई अंडा सब ई सब हमहुॅं सब नै खाइ छी।
जेना अपन सभके भगवती सभके चढ़ै छनि। मीट अथी छागर कतौ।
हँ।
छोड़ि नहि सकै छी परसादी खाय के दुआरे। हूँ। तहि दुआरे खाय छियै।
हँ नहि खेबाक चाही।
हँ ई सबसँ अथियो होइ छै हड्डी मजबूत।
हूॅं हँ हँ हँ। धिया पुता सभ एलैयै इसकुल सभ से हल्ला कतेक करै छै।
अच्छा, छुट्टी भऽ गेलै?
हँ भऽ गेलै इसकुलसभ।
हँ हॅं।
छोटका बौआ तऽ आंगनबाड़ी स्कुल जाइ छै न।
ओ अच्छा एखन छोट छै।
हँ अखैन छोट छै बौआ। हूॅं एगो ओकरा से छोट छै से सुतल छै।
अच्छा हॅं छोट बच्चा बच्चाक लेल तऽ आँगने बाड़ी सही छै। हँ।
इसकुलमे देबै पर पाँच छओ सालके हेतै तब तऽ।
कोनो फायदा ने ओहोमे ओ नॉर्मले चीज सिखेतै ऐसे बढ़िया आंगनबाड़ी मे आर अपना घर मे बैस कऽ
नहि हुनकर पप्पा कहै छथिन जे प्राइवेट मे दै लए।
कनि बड़का भऽ जेतै तऽ नीक रहतै। कनि बुझो लगतै अपने सँ जेतै चलि कऽ, छोट मे तऽ ओहो दिक्कत नहि छोड़य लए जाउ।
हँ नहि गाड़ी अबै छलैए ने देखियौ पाँच सालके हेतै तऽ, हँ पाँच साल के हेतै तऽ पहुचाबए हुनका पप्पा। हँ बड़ दिक्कत भए जाइ छैय छोटका बौआ के अभी एलियैए सुता के कनि, नीचा मे फेर देखलहु अहाँके फोन आबि रहल तऽ कहल- गप्प कइये लै छी, एते दिन के बाद फोन केलियै तऽ,
हँ एनाहि नीक केलहुँ हँ हँ। कते हँ हँ करैत रहब। किया नै हँ हँ इम्हरो पानि आबै छैलाए न कि छुटि गेल।
अच्छा ओनाहिते खेल करै छैय, पाइनि नहि पड़त जे बुझाइ ह से,
हवा तऽ खूब बहय छैय बिहाइर।
तऽ एक तऽ बच्चा छैय सुत- सुतल आ की कहू बकरी छैय घर के पीछामे बानिह देने बकरी त एते डिरियाइ छैय बच्चा केँ नींदो खुलि जेतै हमरा काम पुरा- पड़ले या।
अच्छा हँ। हँ उठि सकै बच्चा के नींद बहुत पातर।
ओ बच्चा एहन बदमाश, उठतै तऽ ओ कोरे मे रहतै ओ नीचा मे नहि उतरतै कखनो।
ओ होइ छैय बच्चा के जीद एकटा हँ।
हँ ताहि लैए चारिए बजे भोर कऽ उठै छिय नहेनाइ सुनैनाइ पूजा पाठ चारिए बजे कऽ लैत छिय
हँ तहन ठीक रहते हॅं नहि तऽ फेर ऑंही के,
हूं बड़ दिक्कत ह अभी ले दूसरा बौआ तऽ, कहलियए अहाँ कपड़ा खोलू, हम अबै छी कनि दीदी सँ दूगो गप्प कऽ कऽ
अच्छा बड़का बौआ के,
हूंऽ।
हॅं नीक केलहु हँ कनी देर पकड़ते की भऽ गेलै हॅं।
हँऽ
हमरो छलै दीदी के बौआ बहु बदमास।
हॅं बच्चासभ बड़ बदमाश हमरा देखै छिय पूरा माथाके आधासँ बेसी केश उड़ि गेल। ई तते बच्चा आऔर बजेलक से,
ह होइ छैय
हॅं कहियोऔर सब आहाॅं दीदी के, गो बौआ यैए,
ककरो लै नै, क लड़का,
अच्छा।
हँ तो हॅं बहुत अथी हो, दू चारि महीना रहलै लेकिन ओ ककरो लग नहि आबै
अच्छा दू चारि महिना रहलखिन तबो
हँ ककरो लग नहि खाली माँ एलग माँ एलग, हमरो सभके माँ सँ गोदीसँ खेलाए आ ऐना जे उतारि कऽ आनी तऽ नहि
हु अच्छा नहि भऽ जाइ छै केते बच्चा नहि जा चाहय एगो हमर आर के धिया पुता जे एक्के दिन रहतै आ बस फेर जाए लगतै फेर मम्मीके भुलै जेतै जे मम्मी छै। जभी भूख लगते तभी मम्मी के याद एते।
हँ ई सब बच्चा चर फड़ होइछै सही ह।
हँ मतलब घुमाउ हुनका जते घुमेबै तते घुमतै तत ते हँ बस खाली घुमाबैत रहियऔ।